की हाल खबर छियै
ह सभ नीक छै अहाँके बताउ
हमरो सभ नीक छै हँ तब नीक छै बतैै आओर सभ की हाल भइ
एने के सब नीक छै घर मे बाबूजी मातााजी और बाकी सबके कैसन बारन सबलोग के तबियत पानि केना छै आजकल
सभ लोकोक ठीक छै यए अपन बतैयै य ओन्ने की हाल हइ
हँ हम तऽ बड़ा नीक छियै छोटकासभ कैसन छै कथि करै छै आजकल पढ़ाइ लिखाइ ओखने नीक चलल
हँ सभके पढ़ाइ लिखाइ चलैतियै अच्छा आओर बतैैये खान पीन भेलै
हँ हम तऽ खूब आज खा अभी तऽ नहि भेल छियै खान पीन लेकिन सोचै छ तनि देर बाद जा कऽ खा ले अहाँके
का बन क बनेलियै यह खाना आज
हँ रहता द खराब हो दै छै दाल भात चावल न दाल भात तरकारी बनेै छै आओर बताउ अखनी अहाँके यहाँ कथि बनै छै
हमरा ह यह
हँ
हमरो यहाँ दालि भात आ आलू परोलके तरकारी बनलियै अचार छियै
ओ अहाँके ई मिल के प सुबह हो जाइ छै
हँ पाँचवा नानू होई है चौसे होतै एगो पट गेलै य ने
ओ तऽ क ओ न गिनाै छै क
ना ओ काहे का गिनवए
मतलब अच्छा तऽ ओ ओकर न फॉर्म भरले य भरलिय
भर लियाइ या फार्म
तऽ ओ पाँच गो हो जेतै ने मतलब देखाबै छै ने पाँच गो
हँ पाँच गो देखाबै छै
चलू तब तऽ ठीके छै ओैसहु तऽ होत ह
हँ हँ चार गो नीमन भेले तऽ चार गो मे नीमन पैसा पैसा दैवे करतइ
हँ ओ चारि गो तऽ ठीके देलै अहाँके आओर बताउ
सब ठीक छै आऔर बताेये गाँंव के हाल खबर मन लागे छै छै
ह हमरा उतना मन तऽ नहि लागै छै अभी देखू का होइ छै
कहाँ रहै यै अभ अभी गाँवमे की
नहि अभी तऽ हमहुूँ गाँवेमे छी तनी एतके मौसम अभी नीक छै शहरमे तऽ खूब गरम पड़ै छै इतना गरम पड़ै छै कि हम चल एलियै गाँव
ह मन लागै छै
न मोन तऽ न लागै छै कोनो हित सब नहि छै एहि त तैयो का करू
ययह घुमे
हँ आय छी रउआ
हँ तऽ अइ साे चलै जाइ घूमे
आ फिर अहाँके दोस्तसँ ब बाईत भेल छै तऽ ओ कही जाइत रहलै
हँ की हाल
हँ ओह
मामा मामा मिलने गैला
ह ओ खूब घुमै छै ने
हँ घूमै छै ओकरो एडमिशन होइए गेलय लै
हँ ओहो पढ़ लिख छै त
हँ कोई दिनामे जतय जल्दीए ओकरो ओकर भाय एडमिशन करइ लइ कॉलेज मे
हँ
अहाँ बतैयै न का होइ छै
हँ हमरो कुछो न अभी हम बैठे छी आ सुतै छी सारा ल लोकग घरके सुूत गेल छै एतना गर्मेे ब बाहरो जा जा नहि होइ अन्दरो न बैठ छी बथरब
आओ का करिय मनो ननू लागै छै
हँ मन तऽ न लगै छै अपने यहाँ के मौसम केना छै सब ठीक छै मौसम
हँ आओर बताइयए न केना केनाहु घुमैमे जाइके मोन छियै कि नहि
हमरा तऽ घूमेयके खूब मन करै छै जैसे एतऽ इतना गर्मी छै कि हमराो लद्दाख कश्मीर ईसभ घूमेके खूब मन करै छै तऽ हम उह सोचलियै कि ई सब जगह जाउ तनिक घूमू
हँ घुमलो गर्मी है ठण्डी इलाकामे घूमयके बहुत मन करै छै
हँ हमरो खूब मन करै छै जमू खूब घुमे के चाह छी
नहिइ
हँ घाम तऽ इतना उगै छै कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाइ छै ने आ अपने अपनेके तरफ क बारिश होइ छै एने
नहि एने बारिश भेल रहलैए दू दिन पहिले
ह
कतेक बारिश कतेक बारिश कतेक आन्ही तूफानमे पुछिै
तऽ फिर कैसे होले ह काफी नुकसान हो गेल छै
बहुत बहुत बहुत गाछ वृक्ष जान गेलै
आ आमो खूब गिरै छै बरषामे
हँ आम गिरै छियै व्यापारी सबके नुकसान होइ गेलै ने जे खरीदले है की बतैयै दिक्कत बहुत दिक्कत बहुत नइ जेकर पैसा लागल है उह जानैत होतै
हँ ई बात रउआ ठीक कहलै
हँ अहाँ बतैयै ने अहाँके आम पसन्द छै कि नहि
हँ हमरा तऽ आम पसन्दे छै लेकिन हम खूब ओतना आम नहि खाइ छी
हम हमरा आम बहुत पसन्द छै
आम ठीक होकै छै आम खूब मीठ होक छै तऽ आम तऽ सभके नीक लागैत छै
हँ बहुत नीक लागै छै
ओहिसँ अहाँके घर तरकारी की की बनैत छै
आइ आलू आलू परवलके तरकारी बनै छै
चलू तब ठीके छै तरकारी खूब बढ़ि नीक लागै छै आ
हँ तरकारी बहुत नीक लागै छै
हु और नइ इ कूलर उलर च कूलर चलै छै
हँ कूलर चलै छै आवाज जाइतथिन काऽ
हँ तनी मनी आबै छै आब न आबै छै
अहाँ बतैयै न गर्मीमे की करबै कूलरमे न बैठबै तऽ बहुत न गर्मी हइ
हँ गर्मी तऽ खूब छै काँ करू हमरो सोचलियै कि एगो कूलर किन के लाबैय केँ
रौआ रोआ पा पढ़ाइ उढ़ाई पर ध्यान दै छै की ना
हँ अभि तऽ पढ़ाई लिखाइ सब दिन चलै छै कोनो दिककत न होइ
इगजाम तऽ रौआ अच्छा सँ निकल जतै
हँ देखू नि निकाल तऽ जाय के चाही
हमरे न निकाल पते बहुत न टेंशन हइ दिक्कत हइ की बतैये रौआ के ना पढ़लियै य दू साल दू साल पढ़बे नइ कयलियै की करियै हम किछु समझमे नइ आबै छै
आहाँ के दसवा के परीक्षा हो गेल छै न
हँ हो गेलै अहाँ हम अभी बारहवींमे छियै न
नअ
अहूँ तऽ बारहवीमे छियै
हँ तऽ बारवी मे घिये तऽ अहाँ भी हमरे साथ परीक्षा देब त
हँ रौऐ साथ
त की पढ़ाइ लिखा इतना
आ ह तनिको नीक न चलै छै दू साल मे कुछो नइ पड़लिय कखनी का करियै कुछ समझमे ना आबै छै
जसे ई काफी समस्या छै हमहुं कहाँ हमर समझमे आबै छै हमहुँ कहाँ दू साल से पढ़े छिये लेकिन अब हम सोचे छिये कि अब हम इहो तैयारी करलू कनि ठीक से पढ़ लेब कुछ दिन पढ़
कहाँ पढ़बै बायोलॉजी पढ़बै हमरा साथे यहाँ गाँव मे
हमरा बायोलॉजी न - नू पसन्दू ना नू हमर भाभीसँ हम बायोलॉजी न लेने बनी
मैथ लेलेे हियै
हँ हमर मैथ छै रौओ मेथ छै का
हँ हमर
हँ तऽ चल च लउ कोनो समस्या नहि ठ
कखनी आओर सभ बतैयै की भेलै
हँ त अभी कहाँ कुछो भेल छै हमरा तनि मन करै छै कि अपने लोग कोनो पार्टी कराइ आ तऽ त पिजा हाँ
आ होतै होतै पैसा आबे दियै मङ्गल बूथ कऽ चलल जयतै आहा कमेलियै अकेले अकेले जा के के रौुआ फिजम भैया खा लेलियै
नहि प्रिंजो भैया कह प्रिंजो भैय ओ दिन अपन कोनो दोस्त से कर्जा मांगै छै आ ले जाइ छै हमरा बढ़िया से खियाबे
ओ कजा माँंगके रवआ के छियिया भहि
खा हनक बन्द करै छै
आ आ दोस्त सबके बहुत न सियाबलए पियाबले
हँ
कलहुँ आ बहुते कखनी बतैै ओकरा बारेमे
खूब नीक लागै छै लैइका तू छै
पिज्जा बहुते नीक लागैत छैइ
निकल छै ने
हँ
आओर बताइए अहाँ के खाना ढंगग के बनावे आ जाय छै
हँ ढङ्गसँ कथि सभ आधाधूरा करिए लैत छै आब अपना हाथमे पड़लियै तऽ करलियै नहि तऽ माय बाबूके देन हँ का करबै
हम हमरा त बाय बाबू जे खाना बनाबै ल ज होै छै
कखनी कइ कि तैा काम बा बादमे फोन करबै
ह्म ह ह
ठीक बा
आ चले छी